क हेलो की हाल छै
ह किछु खास नहि बस मोबाइल चला रही छ
ओ आओर सभ बताउ अहाँके की समाचार छै
सब ठीक छै रउल बताओल छै
आ
हमरो ठीक छै से अहाँके गर्मीके छुट्टी हो गेल छै इसकुलमे
न अभी न होल छै
ह
अचछा
ओ तब गर्मी के छुट छुटी मे की करैके विचार छै अहाँके
चाही घूमे के छै
ओ कहाँ घूमे के विचार छै अहाँके ठण्डा पसन्द छै कि गरम
कहि ठण्डा छै
घर मइ ख कर ओ आओर सभ बताउ आओर सभ बढ़िआँ
ह बढ़िआ
अच्छा तब अहाँके खानामे की की पसन्द छै हँ
क्या
अहाँके खानामे की की पसन्द छै
ह खानामे
आओर सभ बताउ आओर सभ बढ़िआ
हँ सब बढ़िआ बाते है
तब अहाँ किछु बाजू अहाँके की बोलयके छै
आब देखल जाउ कहीं कहीं
की कहै छी
कही ठण्डा जगह जायके
ह्म ओ ठण्डा जगह तऽ बड नीक लागै छै रआ के पनीरके सब्जी कैसन लागैत छै
बहुत अच्छा लागै छै रहौ कैसे लागै छै
हमराो नीके लागल करै छै अहाँके जा्यदा शाकारी पसन्द छै कि नॉनवेज
ह हमरा तऽ नॉनवेज पसन्द बे रहौआा
हमरो तऽ दुनू पसन्दे बात अइ लेकिन कभी कभी किछो शाकाहारी खायके भी मन करल अइ
हँ ह हमरो सही है कहोो कबो मन कर लेबे के खाायके
अहाँके लीची कैसन लागै छै
यहााँ के लीची तऽ बहुत अच्छा लागे छै आ वहाँ के
हमरो यहाँके बड़ी नीक लागै छै अहाँके लीची ज्यादा पसन्द छै कि आम
हमरा तऽ ज्यादा आम पसन्द बटे रहुआ
हमरा भी आमे ज्यादा नीक लागैत छै
वहाँ आम भी पाकैत हइ
नहि नहि पाकै छै अहाँके कहीँ घूमय जायके विचार छियै ई गर्मीमे कि घरेमे रहब फूल घर ह ह ठ
हँ घूमे के तऽ विचार है
अहाँ किछो बाजैत छी ने किछो बाजू अहाँ अहाँके आवाज बड़ी नीक लगै छै हमरा
हमरो आवाज बड़ा नीक लागै छै
तब अहाँके खाना बनाबय आबल
न हमरा केना आवल लै छै रहुआ के आवल ल छै
हमरा तऽ तनिका तनिका अबैत छै आब जे सोचब कि बढ़िआँसँ बनाबयकेतेक तेना आबै छै हमरा ओतेक बढ़िआँ बना कभी अच्छा बनि जाइ छै कभी खराब बनि जाइ छै
हमरा तऽ नब ले छै बनाबै
सीखयके तऽ पड़ दी अहाँके खाना बनाबयके
आहँ बादमे सीखा
धीरे धीरे सीखब तभी तऽ अहाँ खाना बनाबैके अहाँके खानामे सबसँ ज्यदा पसन्द की छै चावल की रोटी अच्छा खीर पूरी अच्छा आर आज अच्छ अहाँके झाल मही केना लगैत छै झाल मही अहाँके नीक लागै छै अहाँके दोकानके सामान ज्यादा नीक लागै छै कि घरके
घर हहिये से ज्यादा नीक लागल अइ
अच्छा
हर रगो कैसे लागलै दुोकान मे की घरे के
हमरा तऽ घरोके नीक लागै छै कभी कभी बाहरोके नीक लागै छै अहाँके जा्यादा गुपचुप पसन्द छै कि बर्गर पसन्द छै
हँ तऽ ज्यादा धुप चुप पसन्द बाते
अच्छा अहाँके बर्गरसँ ज्यादा गुखू पसन्द पतै
हँ
अहाँ सब अहाँ सब सूजीवालु चुप खैले छी
हँ
अहाँके सूजीवला गुपचुप नीक लागै तऽ छै कि आटावला
ह आ आटा वाल रौआ के कोन पसन्द बाटे
हमरो आटेवला नीक लागै छै पूजीवला तनिका मीठ लागै छै
हँ
आओर सबब बताउ अहाँके आवाज़ धीरे धीरे आवाज
ह ठीक ह बाटी
अहाँके आमके जूस कैसन लागै छै
ह अच्छा लागै छै
अच्छा अहाँके कोन कोन जगह घूमयके बड्ड नीक लागै छै जहाँ अहाँके मोन करै छै कि हम यहाँ घूमय जाइ छी आाजू
हू
रौआ के खाय मे कथिी पसन्द बाटे
हमरा खायमे ज्यादा नमकीन चीज तीत चीज इएह नीक लागै छै अहाँके अहाँके मीट अहाँके मीठ चीज पसन्द छै कि मीठा चीज
मीठे चीज ब पसन्द
ओ मीठ मे की पसन्द छै छै अहाँके ह्म मीठामे की पसन्द बा
मीठामे आम
अहा के आइसक्रीम केना लागे छै छैे
अच्छा लागै छै रहुआके अच्छा लागै छै कि नहि
आइसक्रीम ककरा ने अच्छा लगै छै हमरा तऽ बड नीक लागै छै गरमीके दिनमे आइसक्रीम खाइ
हमरो बड़ा अच्छा लागै छै गर्मीके दिनमे आइसक्रीम खायल
आओर सभ बढ़िआँ छै
हँ आरी लगग का खायके अच्छा लागै छै
जादा चीज अच्छा लागै छै कम चीज ज्यादा हमरा नमकीने ची निीमल अछि ज्यादा हमरा पिज्जा बर्गर इएहसभ नीक लागै छै लेकिन इसभ खायलापे तबियत खराब होखयके डर रहल अइ
हँ ई तऽ बात बाते
हँ
ह
अहाँके की की पसन्द छै नमकीनमे
नमकीन मे भुजिया बिकाज के भुजिया कुछ कुछ ची सब बहुत अच्छा लागल छै हमरा
अहाँसँ बात कर कऽ बड्ड नीक लागल फेर हम बादमे बात करब अहाँके केना लागलक हमरासँ बात करके
हमरो रौआ से बात करके बड़ा नीक लागल ठीक बे तऽ हम ब फोन करड़ा
कृ व फेर बादमे बात करैत छी
ठीक वाह